हेलो हेलो
हँ बोलू कि हालचाल छै
ठीक छै राम राम केनहु बैठो की हाल चाल छै बढ़ल दिन बाद भेंट भेल
हँ की करियै तऽ बात ठिके कहलु ह ह बताबू हालचाल सबठीके छै आँ हाल की कहू हाल तऽ बेहाल छी बजटके हालत एहन भए गेलै जे बुझू आ बुझू पड़लै अहाँके कोना चलि रहल छी
हमरो वही हाल छै बहि महिना के शुरुआत मे जे पाई अबैत अछि पन्द्रह तारीख तक हाथ सड़ग जाइत अछि महगाई डाायन खाए गेल सभके
सही कहलियौ पहिने पाँच सए रुपैआमे झोरा भरी सामान आबैत छलै आब पन्द्रह सएमे सेहो झोड़ा खाली रहि जाइत छै आलू प्याज टमाटर सभके दाम आगे लगल छै
ह काल्हि बाजार गेल छलहुँ टमाटर अस्सी रुपैए किलो प्याज साठि रुपैआ ह हरियर मिरचाई दो सए रुपआ किलो सुन्नी के माथा घूमि गेल हम तऽ सए ग्रमे लाभ आल आयलौ
ह आ दादीे के हालत तऽ आर खराब छै अरहर दाली एक सए अस्सी रुपआ किलो भए गेलै आ गरीब आदमी दाली भात खाय सेहो मुश्किल भए गेल मुँगी दाल मुंग दालचना दाली स उराान प्षक
हमार घर मे तऽ अब हप ताह मे दो दिने दाले बनते अछि बाकी दिन आलू प्याज एक खाली तरकारी बच्चा सब मुँह फुला लैत अछि मुद्दा कि करी बजट मे नाहि बेसैत आछी
तेलके हालत देखो सात सए दू सए रुपए किलोमीटर हो दू सए रुपए किलो लीटर हो पार कर गेलै फाइन एक सए अस्सी रुपए महिना पहिने महिने पाँच लीटर खर्च होइ छलै अब दू लीटरमे काम चलबै छी सब छाँ कम कहि दे दियै
गैस सिलेंडर के दाम तऽ भगवान मालिक बारह सए रूपए के भैल गेलए मार कहत छै अछि हमार समय मे तो चालीस रुपए मे सिलेंडर आबैत छलै आब तऽ लकड़ी पर खाना बनाबे के नौबत आबि गेल
गाममे तऽ कतको लोक फेरसँ चूल्हा पर चलि गेल आओर धुआँ धुआँ सँ आँखि जोड़ै छै दम फुलैत छै मुदा मजबूरी छै सब्सिडी सेहो बन्द होय गेलक
आ आटा चाबल दाम सोहे बढ़ि गेलै गेहूँ पैंतीस रुपए किलो चावरा आ पचास रुपैआ गरीब रथ वला चॉवर राशन मे मिलैत त च देख मुदा ओ कर क्या टी देखू कंकड़ पथर भाल
हँ तऽ सहिए कहलियौ से राशन कार्ड पर जे मिलैत छै सेहो समय पे नहि डीलर कहैत छथि माल नी आयल है कितको बेर खाली हाथ घुर पर आब तऽ मनुक के खायके त सेहो संघर्ष करै पड़त खाइ के लेल सघर्ष
की कहू छै दूध दही के हालत देखू दूध सत्तर रुपए लीटर भऽ गेलो पहिनी बच्चे के दूध पिला बैत छलू दुनू बेर आब त ए एके बेर दही छाछ त त्यौहार पर बनैत अछि
हमर पोता कहै छी कि दादी खोआ दादा खोआके मिठाइ खायके मोन करै छै दूध आ खोआ चार सए रुपआ किलो छै आ केना खिलायब चीनी सेहो पचास रुपैए किलो भए गेलै
चाय चीनी में कटौती कर देले मेहमान आबैत छै छ इ तऽ डर लगैत अछि पहिले जनखे मे समोसा मिठाई देैत छलहु आब खाली चाय बिस इ त लोकके सोचत
लोक तऽ बुझैत छी दीदी लोक तऽ सब बुझैत छी सभके उएह हाल छै मध्यम वर्ग तऽ बीच मे पिसा रहल छै ने गरीब जे सरकारी योजना के लाभ उठा एहि गरीब के दाम बढ़ला स फर्क नहि पड़ा अमीर के दाम बढ़ला सँ कोइ फर्क नहि पड़ै छै
हमार पति प्राइवेट नौकरी करैत छथि तीन साल से पगार नहि खे बढ़त मुद्दा खर्च दुगुना भऽ गेलै बेटी के स्कूल के फीस पाँच हजार हजार से आठ हजार भ गयले किताब कॉपी ड्रेस अलग से
आ पढ़ाइ लिखाइ तऽ ब बड्ड महग भए गेलै सरकारी स्कूल मे मासटर नहि प्राइवेट मे फीस लागी कोचिंग बाला सेहो दू हजार स तीन हजार महिना लैछै गरीब के बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनबाक सपना केना देखत
की कहू दवाई के दाम सोहे आसमान छूत रहैत अछि हमर ससुर के सुगर बुखार के गोली छैेक महिना के दो हजार रुपएआ दवाई मे चली जाइत छैक ए डॉक्टर के फीस अलग जाइ छै अलग
ह कहलिय अस्पताल मे बैड के चार तीन हजार रुपआ दी दिनके आओर गरीब आदमी बिमार पड़ि गेल तऽ घर बार विक जेतउक कोरोना मे देख लियौ ने केतको लोक कर्जमे डूबी गेल
की कहू बिजलीके बिल देखिके करन्ट लागि जाइत अछि दो सौ यूनिट के पन्द्रह सौ रुपैआ गर्मी मे पंखा चलावत त बिल जाड़मे हीटर च चलाबत बिल सोड़ल लगाबत सोचलू मुदा एक लाखसँ कमस मे न ही लागैत
सेहो कपड़ा लत्ता सेहो माहँग भए गेलै साारी हजारसँ कम कम मे नाही बच्चा के जूता चप्पल आठ सो रुपआ पहिने त्योहार पर चार जोड़ी कपड़ा बनै छल आब एके जोड़ी मे काम चलाबे परै छै
साधी है तो जान चली जैत अछी टेंट वाला हलुवाई बैं्ड बाजा सबके रेट दगुना सोना सत्तर हजार तोलाह भैल गेलै गरीब के बेटी के बिवाह कह कहन ओहैत
ह दहेज के नाम पर त रुटी लेट छी लोक कहैत छी महँगाई बढ़ि गेलै एते कहेले लड़का वाला बेचारा कहैलै की लड़की वाला बेचारा कहै लैके शादी करै छी फेर जीवन भर भरैत रहै छी
की कहू एहि महगाई के कारण छैेक दीदी केक ए एतेक दाम बढ़ि रहल छै
हँ त खूब कारर अभ केतको कारण छैक पहिले पेट्रोल डीजलके दाम सतरह रूपय लीटर पेट्रोल सेक्ट्रक वाला भाड़ा बढ़ा देतै तऽ सब्जी फल के दाम अपने आब बढ़ी जेतक
हँ धुलाई महंग भैल स सभ चीज महंग गामसँ सभ शहर तक सामान लाबे मे खर्चा बेसी
ओर बिचौलिएके मार किसानके दस रुपैआ किलो आलू बिकै छै बजारमे चालीस रुपैआ बीचमे व्यापारीसभ मुनाफा खाए जाइ छै
हमार भैया गाँव मे खेती करत छथि कहैत छथि खाद बिया डीजल सभ महंग भएल गेले मेहनत के दाम नहि भेटात अछि एहि लेल किसान सोहे परेशान अछि
अन्तर्राष्ट्रीय कारण रूस यूक्रेनके लड़ाइमे गहूँम तेल महंग भएि गेलै ॉलर के तुलना मे रुपआ कमजोर भै गेलै और बाहरसँ जे सामान आबैत छै से महंग भए जाइत छै
चारिम काला बाजारी आ जो जमा ख खोरी व्यापारी सब माल दबा लेत अछि फेर दाम बढ़ाला पर बेचेत अछि सरकार छापा मारैत अछि मुदा दो दिन मे फेर बहे हाल
ह महंगा पूर्ति के अन्तः जनसंख्या बढ़ि रहल छै छै और मुदा उत्पादन बतबै बरसात कम भेलासँ फसल खराब भरि जा तक छै आ तऽ दाम बढ़ि जाइ छै
ह्म सरकार की करैत अछि एहि लेल
सरकार तऽ कोशिश करैत छी राशनमे मुफ्त अनाज दैत छी पाँच किलो चाउर ग गहुम प्रति व्यक्ति उज्ज्वला योजनामे गैस सिलेडर किसान सम्मान निधि योजनापर छओ हजार रुपैए साल
मुद्दा ई सब न काफी अच्छी बहि पाँच किलो अनाजसँ महीना भरि केना चलत आ गैस पर तीन सए रुपैआ सब्सिडी मिलल छलै सेहो बन्द भेल गेलै
सही कहलियौ मुदा स्मृति सात से आठ परर्सेंट चल रहल छै मान जे आ सामान पिछिला साल सए रुपैआमे छड़ आब एक सए आठमे पगार पाँच प्रतिशत भरे छै महगाइ आठ परसेंट घाटा तऽ हमरे होइ छै
अब तऽ बड़ बुजुर्ग सब कहे द छथि हमार जमाना में एक रुपैआ रप मे भरि दिन के खाना भल जाइत छलै दस रुपैआमे सिनेमा जलखे सब आब सौ रुपआ मे चाय सोहे न ही
समय तऽ बदलि गेलै पहिने जरूरत कम छलै आब देखावा बेसी मोबाइल इन्टरनेट रिचार्ज इसभ इसभ जे हइ नया खर्च जोड़ि गेल हइ तीन सए रुपैआ महीनाके रिचार्ज जरूरी भए गेलै
बच्चा सब तऽ बिना मोबाइल के रहि नही सकैत अछि ऑनलाइन क्लास होमवर्क सब मोबाइलपर न ही लेबै तऽ पढ़ाइमे पाछू रहि जेतै
एखन तऽ उपाय की छै एहि महँगाइसँ केना लड़ैए आब की करियए ठीक छै हम अठहु जरूरी काम आबि गेलै हम बादे गप्प करब रखै छी
ठीक छै राम राम
त